हेलो
हैेलो
आ
हेलो
हेलो
अहाँके हमर आवाज नहि जाइ है की
ह ह
अपने इस कारणमे कब जुड़लियए ने
किछ दिन भेल ह क
की क ह
हँ आ रहल छै
अच्छा तऽ नहि फर्स्ट ्क मिलल होत हू
अभी कहाँ मिल रहेै ह
अपने ईसभ कार्य करबै ने तऽ ई ई सभ अगर ने कभी ई सब पूरा हो जायत तऽ आगे अपने ओ कम्पनी द्वारा रुपआ भेजत जे अपने कार्य पूरा कर लेत तब ई मे की छै कि दस मिनट तक अपने य बात करबै कोइ भी इन्सानसँ अगर एक बात अपने बात कर लेबै ने फिर आगे अपना कार्य करते रहबै
ठीक छै करि लेब
ई कार पहिले हमरो नहि समझ आबे रहे रे लेकिन अब बहुत अच्छा कार्य है
ह
एतो अनेक व्यक्ति सब कहि रहलखिन हन
तब की कर रहलियै ने अपने
बैठल छी आर कहाँ कुछु करि रहलियै हन
चछा तऽ अपनेे घरमे एक्े लोग रहै छथिन
तपा म्मी तीन अनाथ
अहाँ कहाँ तक पढ़ल छी
ग्रेजुएशन फाइनल
अच्छा अपने एक शादी भए गेल की
हँ होइ गेल
अच्छा अपने हसबैंड कहाँ रहै छी
ओ अभी रचीमे रहै छथिन न मजदूरी करै छथिन किसी तरह घरके चलाय रहलखिन हँ
अचछा तऽ ईसँ पहिले अपने कोइ काज नहि कयने होबै
नहि एकरासँ पहिले एक भी कार्य हम कहाँ कलियै हन
अपनेएके इसभके बारेमे के जानकारी देलक कि इसभ कार्य अपने करबै
हमरा ई सबके जानकारी हमर छोटकी ननद छथिन उएह देलखिन रहे
ऽ ओ तऽ करै नेथि सब काम
हँ ओ चारि पाँच सालसँ एकरामे जुड़ल छथिन
अच्छा
आ नहिए कहाँ तक पढ़ल लिखल छियै
अपने य कैसन ले रहल है से पल आ जब हम पहिले ई कार्य मे जोड़लियै ने तऽ हमरा कुछ समझ अ आबन
कोइ भी कार्यमे अगर हम जुड़बै चाहे अपनेए जुड़बै तब धीरे धीरे समझमे आब जायत
हू
अपनेए कहाँ तक पढ़ल लिखल छियै
तऽ बी ए फाइनल केने छियै
अभी की कर रहलियै है न अपने
हम तऽ अभी कुछ नहि कर रहलियै ह अपने से बात कर रहलियै ह
अपने हरके घरमे के के छ त
हमरा घरमे हम मेरा भाय आऔर कोइ न एकरा पहिले जे अपने एक मिलल रह तक क अहाँ पूरा नहि केलियै र की य अपने एक मिलबे नहि करल
हमरा एकरामे नााम नहि एले र लिस्ट मे फेर दुोबारा रिफ्रेश केलियै तऽ नाम एले लिस्ट मे तब हम जाक कार्यमे जुटलियै ह लेकिन अभी तक हमरा अभी कोइ कार ास तऽ नहि मिले है
अपने जब अहाँ य टैक्स पूरा कर लेब ने तऽ अहाँ अहाँके ने ओहिी से ने अपने एक रूपा देत अपने एकाउंट नं्बर डालिए हँ अपना एककाउंट नं्बर डालबइ सराची हमरोमे नहि आबै रहए लेकिन हम नन्दनीसँ बात केलियै रहऽ
ह
ओ बहुत अच्छा से समझा देलखिन ई कार बहुत सारे हैं आदमी अरे
एकरा मे जुड़ल छी हथ
अपने एक बार अगर बात करि लेबै ने तऽ अपने अपना काम करैत रहबै जब तक कि ओ पूरा अपने भरत नहि तब तक अहाँ आगे नहि बढ़बै
ई कारे गरलााके बाद अाउंट स्कैन करैके छै ने
अहाँ अपने अपना वला एकाउंट दए सकैत छियै एहिमे कोइ दिक्कत नहि छै
ओ तऽ एकरामे हम कको अकाउंट दए सकैत छियै
हँ ह आ मतलब अहन अपना एकाउंट द सकै छियैमे जैसे
आओर ककरो एकाउंट नहि देबै
नहि ई मे की छै पता है अपने एक
तऽ
अगर ईमे अपने मतलब अहके अगर एको गो रुपैआ जायत ने खाता परर
हँ
तब अपने एक मैसेज चल जाे
अच्छा
चाहे ओो खातास दिन ख होत भा नहि
आधार कार्ड से लिंक होइय ने
नहि नहि हँ
तऽ ई हम अगर देबै तऽप त ने
अर खाता नर तान मग जोरज जोर दैसथिीन निम
हँ
तन म जूर जायइत तऽ अपने एक रुपआ चलि आयत
अच्छा तऽ हमरा मोबाइले अहाँके रुपैआ एयलखै
हँ हँ हमर रुपआ आ गेल दोगो दोगो रुपआ कम कमी तऽ रसी आयल
ह्म
आओर अस्सी रुपआ तो फिर जितना हम काम केलियै उतना हमर मेहनत के रुपआ आयल
अच्छा
तब
अपने ह कार्य के बारेमे बतए लि गेल तऽ हमरा बहुत अच्छा लागल
ऐसे कर अपने बात करबै ने तऽ अपने आगे बहुत बढ़ि सकै छियै अऐसन बात नहि है तऽ ई कार्य अहाँके समझ आ रहल हन
हँ अब धीरे धीरे समझ आय रहल हन पहिले नहि आबे रहै लेकिन आब धीरे धीरे समझमे आय रहलै ह कोई भी चीज धीरे धीरे समझमे ही आबे छै ने
अगर अपने एक दस मिनट तक ुर जायत अहाँ कग दस मिनट पुर जायत
हँ
तऽ अपहिए हमरा स्क्रीन शेयर करबै जे की की करयके छै
ठीक कतै
जस अपनेके भए गेलनि अभी अहाँके भए गेल अभी नओ मिनट
अभी आगे टाइम मे खाययए रहल ह हँ
हँ अहाँके दस मिनट भए जायत अहाँ कॉल राखि देब।
ठीक है ई मे खालीक कऽ मिलतै तऽ मतलब बोलके भी ब एकदम भॉस कमे
नहि नहि नहि अपने से बात कर सकै छियै ने अहाँ सिफ हमरा से बात कर सकै छी या फिर आदमी जुड़ल छथिन ओ मैथिली ग्रुप म अहाँ बात क स ै कोई भी आदमी से लेकिन अहाँके बात करे है दसे मिनट
ी त बात कर दसे मिनट
हँ दसे म टा अहाँ बात करि सकै छियै अ अपने आप कार्य होइ गेल पूरा अपने कॉल करि देबै